हेलो
हँ बजियौ
ह आब बाजियौ क्लियर अवाज जाय या
हँ आबि रहल अछि
ई कार्या के चक्कर मे हमर बोतल गिर पड़ल
बताउ केहन रहल दिनचर्या आय के
एते सुन्दर एते सुन्दर की सुबहो सात बजे जे जगह से उठि के गेल छलो स्कुल वएह जगह पर एखनो आबिके ओंघरा गेलौ
अच्छा भैर दिनमे एतबे गेलियै
बस सुबह सात से पाँच दस घंटा
अच्छा दस घण्टामे की केलियै आय
दस घंटा मे पाँच साढ़े पाँच घंटा स्कूल पर आओर ओहिके बाद तीन गो बच्चा छुटि गेल छले आय बिट्ठो के स्कूले पे गाड़ी चलि गेल छले तऽ फेर डायरेक्टर सर के गाड़ी से ओ बच्चा के घर पर छोड़िके एलौ फेर के बाद डायरेक्टरे सरके साथे गेलहुँ फेर ओतय से ट्यूशन पढ़ेलहुं तऽ डायरेक्टर सर चैल गेल
हू
फेर ओतऽ से अ पेट्रोल पम्प के पास एलहुं तऽ हमर दोस्त हमरा लऽ के अखनी जस्ट घर पर आयल हन
अच्छा
हू अहाँ कहू अहाँ की सब केलौं
आ ए तऽ दिनचर्या बहुते खराब छल बहुतेक ज्यादा
किया
एक तऽ भिसंरे भिसंरे चाय नहि भेटल पियैला
ओहो हो हो हो इससे बड़ा दुःख त हँ हँ ऐस पैघ तऽऽ कोनो दुःख नय हँ सही बात छै ऐस बरका दुःख नहि ह
ओके बाद स्कूल गेलो त बच्चा सब तेन भूकेलक की माथा में दर्द उखैर गेल
अरे बाप रे हमरो बर दर्द मतलब स्टार्टिंग शुरुआतमे जेना हम स्कुल जैतो देवी हमरा प ही भिक्स के आदत लाईग गेल छलै भिक्स लगा लगा के सुते छलऊ क्यू केयो आदत नहि छले डेली भिक्स लगेतौ तऽ सुतित्तौ नय त झण्डू बाम
हँ ई तऽ अभी स्कुल जाय ला जरुरी छै कि एगो रखने रहौ डिब्बा
ह लागैए अपना लेल तऽ नहियो लेकिन अहाँ लेल
आ पता नहि कोन खाना खा के एल छै स्कुल मे चुपे नहि भऽ रहल छै मतलब बैजते बैजते लोक के दे पूरा दिन एम्महर-सम्महर करैत रहै छै, सभ दुआर पर बोरा होइ मोइर
ख गेल ओरा
कोइ किछु कहैया हँ, अहाँकेँ अहाँकेँ कहैया, कोइ किछुओ कोइ किछु अहाँकेँ कहैय
हमरासभकेँ किछु नहि कहि सकैय आ ने किछु कहि रहल यै
कोइ बजे अहाँकेँ बैकग्राउंडमे
हँ, मम्मी एहेन बात हमर
अच्छा खाना पीना भऽ गेलै
हँ, खाना-पीना तऽ भेलै यै, कनी देर पहिने आइयो खेलियै कि नहि खेलियै, हँ, खा कऽ रहि गेलियै
पता नय सोचै छियै
बाप रे, इहोमे सोचबाक छै
नहि खेलने छियै, वएह तऽ सोचै छियै कि खेलियै
लोककेँ दिनचर्या एहनो नहि हेबाक चाही कि ओहिमे खानो नहि भेटै
नहि, हमरा भेटैत छै, मुदा हम नहि खाइत छियै राइतोमे लऽ कऽ आयल छलै फेर से सबेरे लऽ कऽ चलि गेलय वापस
ई तऽ नहि नीक बात छै, खाना के आदर करबाक चाही
हँ, सेहे तऽ तकलीफ होइ छै मनमे
दिनचर्यामे जतेक काम जरूरी छै, ओतबे खेनाइ सेहो जरूरी छै
हू
पर ई तऽ अहाँकेँ दिनचर्यामे हेबे नहि अछि
नहि, दिनचर्यामे छै, ने रातचर्यामे छै
हँ, कनि दिनचर्या बदलि लिय
हू
जे दिनचर्यामे काम सँग खेनाइ जुड़ि जाय, ओहने दिनचर्या बनाउ
अच्छा
हाँ
सोचै छियै
सोचि लिअ, काल्हि सँ दिनचर्या के रूटीन नियम बदलि लिअ
अच्छा
हाँ
ह कहल
हँ, दिनचर्या गुजरबाक लेल कनि टाइम तऽ चाही समय छै तऽ बैसि कऽ सोचि लिअ की काल्हि दिनचर्या केना गुजरतै
हू हेलो, अपना सभ जे अखन बात कऽ रहल छियै तऽ भेल दसो मिनट, बारहो मिनट किएक नहि बात कऽ लिअ, मुदा ओ टास्क एक्के गो कम्प्लीट होयत
हँ, से तऽ बुझ रहलियै
तऽ किएक नहि, दू-दू मिनट बाद ककरो फर काटि-काटि कऽ टास्क पूरा करै छी
नहि
किएकि अखन अपनासभकेँ ओ काम नहि आयल हेन, अखन अपनासभकेँ बेसिके टास्क नहि पूरा भेल हेन
तऽ बेसिक टैक्स पर तऽ ओहो पर तऽ पेमेंट आबै छै ने
अखन जे अपने सँ बात कऽ रहल छी ने
जे करबै तऽ हँ
अखन जे अपने सँ बात कऽ रहल छी ने, एकर कोनो पेमेंट नहि भेटत
भेटतै सर हम सर के फोन कयने छलियै सर बतेलखिन मिल जेतै
अच्छा
हँ
तब तऽ ठीके छै
हँ तै दुआरे तऽ कहली अहाँके अहाँ तऽ दू मिनट पर काटि देबै फेन फोन करबै तैपर थोड़े मिलत पूरा टास्क खतम करबै तकर बादे ने मिलत
हूँ हूँ
आओर बताउ अभी तक दिनचर्या मे की की भेल
की की
हँ की की भेल
की कहु यै आय चाइयो नहि पीलहु हे
हँ चाय तऽ नहि पीलौं अहाँ पिलौं कि नहि पिलौं
उंहूँ
तब तऽ भऽ गेलनि जगहके सत्यनाश
चाय नहि पीला के बाद मूड़ के सत्यानाश होइते छै
हँ ई तऽ बिहार लोकनिक परम्परा छै कि कुछ पीयै नै पियै चाय तऽ पीनाइ जरूरी छै
बिलकुल
हँ
चायके बिना नहि रहि सकै छियै
नहि चाय के बिना नहि रहल जाय छै कनिके पियब पर पिब जरूर
हँ
हँ कोइ बात नहि सोच क मिल जात ना
हूँ हमरा कोनो दिक्कत नहि छै हम तऽ दुकानोमे चाय पी लै छियै
हँ बाहर लोक दोकान मे चाय पी सकैत छै हम तो नहि ने पी सकैत छियै
कोइ बात नहि चलब हमरा सने पीलेब केना चलब पता अछि
हँ
मुँह तू झापि लेब
ओहि लए अलग से दिन निकालऽ पड़त
हूँ लागैये हमरो
उ तऽ दिनचर्या बस दू घण्टाके आओर छै
हँ
तहिके बाद तऽ ओकरा दिनचर्या निकलि जेतै
हूँ
अहाँ दिनचर्या भरि कामे करै छीयै कि आओर कोनो काम करै छियै
की
मतलब ई जे पूरा दिन गुजारै छियै ओहिमे खाली कामे रहैत छै कि आओर नहि कुछो छोड़ि दियौ
नहि नहि कहियौ ने की
नहि नहि नहि छोड़ि दियौ
अरे बोलिये
मतलब हम कहलियै जे भरि दिन चढ़िये छै मतलब पाँचोसँ लऽ कऽ रात सँ साँझ के पाँच बजे तक
हँ
अभी भरि दिन घुमिते रहै छियै
मतलब घूमनाइ लागै ये अहाँके
हँ ओ तऽ घुमये लागेया हमरा भरि दिन जे लोक घरसे बाहर रहतै त लोक घुमनाये कहतै नै
अच्छा जी
हँ अ ककरो से पुछते छै घर त भरि दिन बाहर लोते घूमे रहे छै भ घरि दिन से बाहर
हँ
सैह पुछै की भरि दिन घूमते रहे छियै कोनो कामो धंधा करै छियै
आओर तऽ कोनो काम धन्धा नहि बस ओहे ट्यूशन पढ़ेलहुँ स्कुल पढ़ेलहुँ भऽ गेलै बात खतम
बिन चए तऽ ओहिमे खतम
ओर शाम केलहुँ सुतलहुँ हेतै तऽ शाममे कनि सरसो जायब
हँ
आओर की करब सरिसो स आबि क
तऽ अहाँ बुझबै ने भरि दिन की केलियै से त अहाँ बुझबै ने
की बात छै अहाँके डी पी पर फिदा भऽ गेल अछि लोकसभ
धअ तोरिके दिनचर्या से घुमते घूमते कतऽ घुस गेलियै
थ्रेडस पर
हरे राम
अरे ऊपरमे थरेड् पे कोई आपके पे रिप्लाइ दीया था ने मे मे नोटिफिकेशन आ गया उस फेर गलती से क्लिक भअ गेल
नहि नहि चेक नहि नहि चेक नहि करै हम ओकरापर चेक नहि करैत छियै ओतय हम ओह नहि चलाबै छियै
एहि पर अहाँके डेलियए पोस्ट रहैया किछ ने किछ
ओ हमर भायके करतूत रहैत छै
कि
ओ हमर भाइे करतूत रहैत छै दिन भर लऽ कऽ जखनसँ इसकुलसँ आबै छियै तऽ फोन फोन करतै ओ दू घण्टा रखतै ओकरा पास रहनाइ जरूुर छै दू घंटा
अच्छा
हँ आओ दू घंटामें फोन लअ कअ कि कर तऽ की नहि करतै पूरा दिनके शेड्यूलके एम्हरसँ ओम्हर कऽ देतै आरो बताउ अभी कि हेतै एते दिनचर्या तअ निकैल गैल एक घंटाके दिनचर्या केना निकालबे
आधा छिदहा सुइतके
आधा एनो कोनो सूध नहि होइ छै
होइ छै ने
मतलब बड़ा कमालके सुतनेके तकनीक अछि
लेकिन एकर कोनो फिक्स टाइमिंग नहि छै जे हँ की कहैत छै हँ कतेक देरमे उठ जेबै
सुतलू नींद आएल तऽ ठीक ह नहि तऽ उठी गेललो हएह ने
यैस
हँ
हँं तऽ छिहै हमर दीन दुनिया
एतबे दिन दु पूरा जिन्दी कटबाककै छै
की करीयै किछ नहि समझ मे अबैया
दिनचर्या बदलैत रहै छै अजी क ह कोलका दिनचर्या च एने थोड़ी ययार
हमर तऽ हमरा बुझल अछि सभदिने एके रंग हेत
नहि हैत बदल जायत लोकके दिनचरा बदलत रहै छै
हँ